नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
सब ठीक छै नऽ
हँ सब ठीक छै अपन बताउ
हमरो सब ठीक छै तो आज हमलोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करै कऽ चाही अपन पैसाकेँ कोनो निवेश करबाक चाही ठीक छै
हँ ठीक छै ठीक छै
कल्हि हम सोचे छलू जे पैसा कमाइनाई मत्वपूर्ण अछि मुदा फेर सही निवेश करना सेहो ओतबे महत्वपूर्ण अछि
कियाकि जब पैसा केवल बचाकेँ राखे जाय तो ओकर वृद्धि सीमित रहैत छथि मुदा सही निवेश ओकरा मूल्य बढ़ा सकैत अछि
हूँ सच कहू तो बहुत रास लोग निवेश आ बचत मे अन्तर नहि बुझैत छथि
हँ बचत मे पैसा सुरक्षित राखल जाइत अछि जबकि निवेश मे भविष्य मे अधिक लाभक आशा सँ लाव जाइ सके
हमरा लगैत अछि जे निवेश शुरू करबा से पहिने आपातकालीन कोष बनैनी आवश्यक अछि
बिलकुल कियाकि अचानक बीमारी बेरोजगारी तऽ अन समस्य आ सक तऽ छै
कली हम पढ़लियो जे आयक एक भाग नियमित रूप से बचावक आदत होना चाही
हँ बहुत विशेषज्ञ सलाह दे तऽ चीजे कमाय समय बचत आ निवेश शुरू कय देबाक चाही
सच कहू त बैंक जमा सबस सरल विकल्प मानल जाय तऽ
बिल्कुल एहिमें जोखिम कम होइत अछि मुदा लाभ सेहो सीमित रहैत अछि
हमरा लगता छय जे निवेश करबा से पहिने लक्ष्य स्पष्ट होना चाही
हँ जे लक्ष्य घर खरीदनाइ शिक्षा आ भविष्य्यक सुरक्षा अइछ तखन योजना बननाइ आसान होइत छय
हँ बिलकुल बिलकुल तऽ कलयुग सुनलियौ जे बहुत लोकोग नियमित निवेशक तरीका अपनाव छथि
बिलकुल नियमित छोट राशि सेहो समय सँ पैघ पूँजीमे बदलि जा सकैत छी
सच कहु तो निवेश में धैर्य बहुत आवश्यक होतेथे
बिल्कुल जल्दी लभक लालच बहुत बे नुकसान कारण बनैत अछि
हमरा लगैते छय जे पैसा एक ही जगह न लगानी चाही
बिलकुल विभिन्न क्षेत्रमें निवेश करलासँ जोखिम कम भहि सकैत अछि
काल्हि हम पढ़लू जे वित्त ज्ञान निवेश लेल बहुत आवश्यक अछि
हँ बिना निवेश करनाइ अन्धकारसँ चलबाक समान होइत अछि
सच कहू तो खर्च पर नियंत्रण से सेहो निवेशक आधार होइत छय
बिलकुल जे अनावश्यक खर्च बढ़ल तो निवेश लेल पैसा बचत नय भच पाए
हमरा लगैत अछि जे युवावस्था में निवेश शुरू करनाइ अधिक लाभदायक होयइत अछि
हँ किएकि समय अधिक रहलासँ पूँजी बढ़बाक अवसर बढ़ि जाइत अछि
हं कलिय हम देखलियो जे किछु लोग केवल दोसरक सलाह पर पैसा लगाबय छथि
ई उचित नहि अछियै प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं समझी के निर्णय लेबाक चाही
सच कहू तऽ निवेश में भावनात्मक निर्णय बहुत बेरहानिकारक होए त छै
बिलकुल डर या लालचक आधार पर लेल निर्णय अक्सर गलत साबित होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे नियमित रूप से अपन निवेशक समीक्षा करनाइ आवश्यक अछि
हँ समय समय पर इ स्थिति देखलासँ आवश्यक परिवर्तन कयल जा सकैत अछि
कलियम पहिलियो जे सफल निवेशक दीर्घ कालीन सोच रखय छथि
बिलकुल ओ प्रतिदिन एक उतार चढ़ाव पर नय बल्कि वर्षोके परिणाम पर ध्यान दैत छथि
सच कह तो पैसा सही जगह लगानी या भविष्य के सुरक्षा प्रदान करै छी
हँ एहिसँ आर्थिक स्वतन्त्रता आ मानसिक शान्ति दुनु प्राप्त हो सकै तऽ छी
बिलकुल सही कहलिय आपातकालीन कोष नियमित बचत स्पष्ट लक्ष्य वित्त कऽ धैर्य खर्च पर नियन्त्रण विविध निवेश आ दीर्घकालीन सोच जेका सिद्धान्त अपनाब के व्यक्ति अपन धन के बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकैत अछि हँ भविष्य की अधिक सुरक्षित आ समृद्ध बना स तऽ छै
बिलकुल की आम सज छैल जे निवेशक सबस पैघ लाभ केवल धन वृद्धि नहि बल्कि भविष्य्यक सुरक्षा सेहो होइत अछि
बिल्कुल कियक सही निवेश व्यक्त कठिन समयमे आर्थिक सहारा प्रदान कर सक तऽ
सच का तो बहुत रास लो निवेश शुरू करबाक लेल सही समयके प्रतीक्षा करैत छथि
हँ मुदा बहुत विशेषज्ञ मानै छथि जे सही समयक प्रतीक्षा करबा बेसी मत्वपूर्ण नियमित शुरुआत होइ छय
बिलकुल हमरा लगैत छय जे छोट राशि सँ निवेश शुरू करबा में कोनो हिचकिचाहट नहि हो होना चाही
बिलकुल एक पूँजी से बेसी महत्वपूर्ण नियमितता अनुशासन हो
बिलकुल काल आम पल जे निवसक निर्णय हमेशा सोच विचार के लेबाक चाही
हँ जलबाजू में लेन लने आर्थिक नुकसान पहुँचा सक
सच कहू तो बहुत लोको केवल लाभ सुनिके निवेश करि दैत छथिन
बिलकुल बा जोखीमें अन्य पक्षक जानकारी प्राप्त करना सेव आवश्यक होइ
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे निवेशक पहिने अपन आय या खर्चक पूरा हिस्सा रखबाक चाही
हं जखन व्यक्ति के अपन वित्तीय स्थिति स्पष्ट रहैत अछि तर योजना बनने आसान होइ तऽ छै
काली हम देखलु जे किछु लोक काज लऽ के ओ निवेश करबाक प्रयास करैत छथि
ई बहुत सावधानी विषय अछि कियाकि गलत परिस्थिति में नुकसान बढ़ी सकैत अछि
बिलकुल सच कह तऽ वित्तीय अनुशासन सफल निवेशक मुख्य आधार होइत त छै
बिलकुल नियमित बचत आ योजना अनुसार चलनाइ बहुत आवश्यक अछि
हमरा लगैत अछि जे निवेशक ज्ञान समय समयप बढ़ैत रहना चाही
हँ आर्थिक परिस्थिति अबस लगातार बदलैत रह
काल्हि हम पढ़लूँ जे सफल निवेशक भावनात्मक निर्णय लेबाक सं बजैत छथि
बिल्कुल ओ तथ्य जानकारी आ दीर्घ कालीन योजना पर अधिक ध्यान दैत छथि
सच कहु तो धन प्रबन्धन सं स्वयं में एक महत्वपूर्ण कौशल अछि
हँ ई कौशल व्यक्ति के आर्थिक रूप से अधिक मजबूत आ आत्मनिर्भर बनाबैत अछि
बिलकुल हमरा विश्वास अछि जे युवा व्यवस्था में निवेशक आदत विकसित भय जतऽ भविष्य में अधिक सुरक्षित भए सकैत अछि
बिल्कुल समयक संग नियमित निवेश हं से आर्थिक शक्ति बदली सक तऽ अछि
बिल्कुल सही कह लियौ छोट शुरुआत नियमित बचत सोच समझ केओ निर्णय वित्त अनुशासन ज्ञान अर्जन जोखिम समझ आ दीर्घकालीन दृष्टिकोण जेकाँ गुण अपने तऽ कोनो व्यक्ति अपन धन के बेहतर ढंग से बढ़ा सकैत अछि अ आर्थिक रूपसँ अधिक सुरक्षित भविष्य निर्णय कओ सकैत अछि
बिल्कुल काल्हि हम सोचे छलहु जे बहुत रास लोग मेहनत से पैसा तऽ कमा लै छथिन मुदा धनक सही प्रबन्धन नही करनाइ कारण भविष्य में कठिनाई झैलेत
बिल्कुल कियाकि केवल आय बढ़नाइ पर्याप्त नहि बल्कि धन के सही दिशामे लेगनाइ सेहो आवश्यक अछि
सच कहू तऽ निवेश शुरू करबा से पहिने व्यक्ति के अपन आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट करि लेबाक चाही
हँ जखन लक्ष्य स्पष्ट रहत तखन धनक उपयोग अधिक योजनाबद्ध ढंग से कइल जाय सकत
हमरा लगैत आछि जे अल्पकालीन आ दीर्घ कालीन लक्ष्य अलग अलग होना चाहि
बिल्कुल किछु लक्ष्य जल्दी पूरा करबाक होइत अछि आ किछु लक्ष्य वर्षोे योजना माँगैत अछि
काल्हि हम पढ़लू जे बहुत रास सफल लोग अपन आयक एक निश्चित भाग निवेश लेल अलग राखैत छथि
हँ एहिसँ नियमितता बनल रहत आ धन धीरे धीरे बढ़ैत जाइत आछि
तो आय बढ़ला स खर्च से ओ बहुत बेर बढ़ी जाय
बिल्कूल एहि कारण वित्तिय अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे अनावश्यक वस्तु पर अत्यधिक खर्च से बचबाक चाही
हँ बचाओल गेल छोट छोट राशि समय संग पेग पूंजी मऽ बदलि जाइत सकैत अछि
काल्हि हम देखलियौ जे किछु लोक बिना अध्यन् कऽ केवल भीड़ देखै के निवेश करैत छथिन
ई खतरनाक होय सकैत अछि कियाकि प्रत्येक निवेश निर्माण व्यक्तिगत परिस्थिति अनुसार होना चाहि
सच कहू तऽ निवेश में धैर्य सबसँ महत्वपूर्ण गुण सबमे सऽ एक अछि
बिल्कुल जल्दी धनवान बनबाक लालच अक्सर गलत निर्णय लेल प्रति प्रेरित करैत छथिन
हमरा लगैत अछि जे आर्थिक शिक्षा विद्यालय स्तर से देल जाय तऽ बहुत लाभ होयत
हँ जखन युवासभ प्रारम्भ सँ ओ धन प्रबन्धन महत्व बुझि सकत
काल्हि हम पढ़लियो जे सफल निवेशक निियमित रूप से अप योजना अपडेट करै छथि
बिल्कुल बदलेत परिस्थिति अनुसार रणनीति मे सुधार आवश्यक होइत अछि
सच कहू तऽ आर्थिक स्वतंत्रता बहुत लोकके सपना होइ तऽ छै
हँ आ एहि सपना सी बचत निवेश आ अनुशासनक माध्यमसँ ओ पूरा क सकैत जा सकैत छय
हमरा विश्वास अछी जे धनक सही उपयोग जीवनक गुणवत्ता बेहतर बना सकैत अछि
बिलकुल आर्थिक स्थिरतासँ व्यक्ति अपन लक्ष्य पर अधिक ध्यान केन्द्रित कहि सकत अछि
सह के लि स्पष्ट लक्ष्य नियमित बचत अनुशासित खर्च नियन्त्रण सिखनाइ धत तत्त्र सोच दीर्घकालीन योजना जे एक सिद्धांत अपनाबी के कोनो व्यक्ति अपन धन के प्रभावी ढंग से बढ़ा सकत आ भविष्य आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित आत्मनिर्भर आ सफल जीवन जी सकैत अछि
बिलकुल बिलकुल काल्हि हम सोचे छलू जे पेसा केवल वर्तमानक आवश्यकता पूरा करबाक साधन नय बल्कि भविष्य निर्माणक आधार सेहो अछि
बिल्कुल एहि कारण कमाइते समय भविष्य लेल योजना बनाउने बहुत आवश्यक होइत अछि
सच कहू तो बहुत रास लोक अपन पूरा आय खर्च कय दैत छथि आ बचत लेल किछो नहि छोड़ैत छथि
हँ मुदा आर्थिक विशेषज्ञ सब अकसर कहै छथि जे पहिने बचत करबाक चाही तकर बाद खर्च
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे वित्तीय लक्ष्य लिखि कऽ रखनाइ उपयोगी होइत छय
बिल्कुल लिखल लक्ष्य व्यक्ति के लगातार प्रेरित करैत अछि आ दिशा प्रदान करैत अछि
कालही हम पड़लू जे धन बढ़ेबाक प्रक्रिया धीरे धीरे होइत अछि अछि
हँ रातो रात पैघ संपति बनावक सोच अक्सर निराशा य नुकसानत कारण बनाैत छय
बिलकुल जो व्यक्ति लगातार बचत आ निवेश करैत रहत तऽ ओ समय ओकर पक्षमे काम कयी लऽ लगैत अछि
हमरा लगे तऽ छी जे अपन आयत